तो
तव खाना खाय ले जाइ छी
हम खाना तऽ खेलहुँ
कि सभ
की कहू आइ भोज छलनि पप्पा सभके तैं हम आब अपना कि बनैबतौं
अच्छा कथी के भोज
अरदारा होइ छै कोनो अरदारा नहि चढ़े छै तऽ ओहि मे कुमारि खुआवे छै लेकिन ओ ब्राह्मण खुएलखिन
आ
तऽ ओ उएह लए गेल रहथिन हँ वेएहा आम चू आम चूड़ चूड़ा हमरा नहि नीक लगेया आमो न नीक लगेया ते हम दही दही रोटी खेलहुँ
अच्छा बड़ सुन्दर पेट भरके खेलउ ने पेट भरके खेलउ नै
हँ तऽ की करबै पेट भरिके लोक नहियो नीक लगतै तऽ खेनाइ खाएए पड़तै ओ तेक किछु ने किछु
तऽ एक बजे अहाँ खाइ छी तऽ की हेत अहाँ के शरीर के
खेनाइ खााय के तऽ मौन नहि होइत छै तऽ की करबै
वाह तऽ केतना मोटायब एहने रहब सब दिन पतलीे दुुबली
देखियौ एखन मोटा कऽ कि फायदा अगर मोटा जेबय तऽ सभ पप्पा सभ के कहतनि जे जल्दीसँ बियाह कराउ जल्दीसँ बियाह कराउ
नहि करब तऽ नहि करब बिवाह नहि करब
नहि एखन किया करब
कहिय करब
मोन नहि अछि बियाह करकेअ
कहिया मोन आयत बियाह करयके
एखन मोन नहि ये जहिया मोन हेतय नए तहिया कहि देब अहाँ सभ क की अहाँसभ गारजीयन के तहिया अहाँसभ गारजीयन के भड़का देबै आ कहबनि जे आब करा दियौ हम तऽ नहि कहि सकैत छियै जे हमरा करा दिअ त आही सभ कहबै
हँ हम त कहबे करबय
कियै मेघ उठिये क रहि गेल कि पाइनो पड़ल
बुझियो पानि नहि पता हम त घरमे छी न बाहर नहि गेलियै तऽ हँ बझा पानि नहि अभी भऽ रहल छै अहाँ सभके इधर भ रहल छै पानि
नहि हमरा सब दिस कहाँ भ रहल अछि
हँ तऽ इधरो नहि भ रहल छै
बाहर निकलबै तहन ने मौसमके आनन्द लेब
हू की करू सरसुरमे छी ने तऽ बाहर कतय जाउ
हँ से तऽ छैहे सासुरमे एकटा पाबन्दी लागि जाइत छै
ह छत पर ज्यादा डाउन मतलब ऊपर नीचा नहि न कऽ सकय छी
हँ एखन तऽ ओना अहाँ जतेक चलबय एखन ततेक नीक
तऽ नीचे मे ने सीढी जादा चढबे त अ खराब छै
हँ से तऽ छैहे नीचाँमे अहाँ कतेक चलैत छियै एखन नीचामे
चल छै की करू भैर दिन त सैहे छै ऐनी सॅ ओनी करू ओनी सॅ एनि करू
पैरो दुखाइत हैत
हँ सबस त ज्यादा आब त हँ तऽ काज नहि करबय
अच्छा खाना पीना अही बनबैत छी कि मम्मी बनबैत छैथ
हमही बनबै छियै कभियो मम्मियो बना दै छथिन
अच्छा अही बनबै छियै नीक अछि एक दिन त हम ओत एक एक दिन हम अहा ओते खाना खेने रहौं तऽ बड्ड नीक खाना बनल रहे ओ त अहाँ के मम्मी बनेने रहे
अच्छा
एक दिन नहि गेल रहू ट्यूशनसँ अहाँके घर पर अहाँ जे कहने रहियै त
हँ
ओहि दिन मम्मी बनेने रहैत आहाक खेनाइ ह बड सुन्दर खेनाइ अहूँ बड नीक बनबे
देखियौ हमरा मोबइलमे फोनो आबे लगलै
तऽ फोन नहि उठबयके छै एखन नइ त एतय कटि जायत फोन हँ हाँ तऽ तैई ई ई जहन अहाँ गप करैत रहय छियै तहन कोनो आ आदमी फोन करतै त हुनकर फोन नहि उठेबनि भलेहीे कनि देर लगतय
हु हू की कऽ सकय छियै
सेह न आ देखियौ देखियौ कतेक अथी भेल हे अपनासभके जे अपनासभ बेरमे नेटवर्क नहि एको बेर गेलय
हँ देखियौ ने तऽ हमरा सभके इधर छै ने कि जब तक लाइन रहते तब तक नेटवर्क बड़ सुन्दर कटि जेतै
जे अहूँसभ दिशी इएह कऽ देलक हेँ हमरोसभ दिशी नवका सिस्टम एलै हेँ अपना सब दिश
अच्छा
मतलब लाइनेसँ आब अपनासभ जुड़ल छी मोबाइलो लाइनेसँ जुड़ल अछि
हँ हँ
परसू खनाा तऽ अपना सबके काटि लेने रहय अथी नेटवर्क नहि साफे नेटवर्क नहि तऽ फोन केलियै कस्टमर केयरके तऽ कस्टमर केयर कहलक जे परीक्षा सब होय छै ने तऽ कोसच चन लीक भ जाई छै तहि दुआरे अखन आहा सब के एरिया के नेट बंद कदेल गेलल हँ तऽ सएह छै
से कहलक
हू सह कह लक ह
कहियौ आओर सभ तऽ एखन तऽ अहाँके सुतयके टाइम हैत
हँ सुतैएके टाइम छै सुतबो केलहुँ नहियो सुतलहुँ कोनो अपन मर्जीके निन्द लागल तऽ सुत रहललो नइ निन्द लागल त न नहि सुतलूं
नहि नीन्द अहाँ भरपूर मात्रामे देल करियौ नीद पूर्ण आवश्यक छै
बर कै छैे ने
नींद पुरनाइ आवश्यक छै हँ
हयया
नींद पुरनाइ अपना सबके आवश्यक छै
बा केकरा से बात कर हे
जरूरी छै नींद पुरनाइ अहाँ ओम्हर ध्यान नहि दियौ अहाँ हमरा पर ध्यान दियों
हँ हँ अही पर ध्यान देने छी कि करिये कनी हमर कनी हम बड़ बाबू के फोन आबि गेले ने त की क सकी छी
अच्छा हँ ओ तऽ जरूरी छथि
अहीं पे ध्यान देने छियै
कहियो ने हुनका जे ककरास से बात कऽ रहल छी तऽ कहियो हमर दोस्त छथिन
हू
ककरो आओरसँ बात नहि करै छियै आ देखियौ ने सोचि रहल छी जे
नहि से नहि कहलखिन कहलखिन जे कनि मतलब काम छलै ने एगो
हँ अहाँके दिअर छलथि
हँ हँ हमर देवर छलखिन
अच्छा उएह ने ईमे की रहैत छै तऽ जखन फ्री रहै छियै ने अहाँ जेटाइम मे जेमे कोई डिस्टर्ब करै वाला ने रीलस स्क्रॉल क रहल छी ते टाइम में बात कल जाइ छै
हँ
बुझलियै
हँ
तऽ पानिओ पड़ि रहल अछि कि अहाँसभ दिस
पानि के हाल नहि कहब अभी हम
हँ से तऽ कहलहुँ हेँ जे अहाँ घरमे छीयै हमरा सभ दिस मेघ लागल छै खूब जोर लेकिन लेकिन पानि एखन नहि पड़ल आब लाइनो अछि एखन
ह
हँ तऽ घर मे नहि आवाज अबैया पानि जे पड़ैत अछि तऽ
की
पानि जे पड़ैत अछि तऽ घरमे आवाज नहि आबैया
नहि
हमरा सबके तऽ एल्वेस्टर वाला घर छै बहुत आवाज करै छै
अच्छा नहि हमरा घरमे नहि आबै छै आवाज
तहन बढ़िआँ अइ बढ़िआँ नीद लैतब बिजली करकैया तऽ आवाज आवाज अवय यै
तऽ बिजली करकेे के तऽ आवाज अयबे करै छै
घर में बिजली करक हैय घर दिस
हँ हँ कल दिन में कल दिन में देख देखलियै कते ज्यादा तरकै छलै बिजली
सएह ने भरि राति नहि सुतलहुँ डर सए
अच्छा डर से हमरा तऽ नहि डर लागल हमरा तऽ म घर बला छाल अपन साथ में
किए डर हइ अहाँके पता अइ हमरा घर लग गाछ छै आ गाछ पर ज्यादा ओ खसै छै बिजली आइ
हँ गाछ सब पर तऽ खसबे करै छै तऽ हमरा सबके घर छै ने परा एनि गाछे गाछ
हँ ताहि डर होइत छलए आ छलियै तऽ हम असगरे घरमे अपना घरमे ताहि वजहसँ सएह छै आओर की सभ खाना खेलहुँ हेँ
हम खेलू दाल भात आलूके भुजिया टमाटर सॉरी कथि कहै छै कदीमा के भुजिया करैला के भुजिया हँ
करैला के भुजी अहाँकेँ नीक लगैएा
नीक तऽ नहि लागैए कनि मनी खा लैत छी नामके लेल
खाय पड़ैत छै ओ नीक करैत छै फायदा करैत छै शरीरके
हम तऽ नहि खाइ छीयै मतलब कुछ भी इधर उधर खा लै छीयै ने तऽ गैस बनि जाय ह बहुत जादा उल्टी भऽ जाइ य साग पात कह छै जे हँ ताहि दुआरे हम कहाँ किछु खाइ छीय अपन जेहे अच्छा लागल बस ओही खली
जएह नीक लागल सएह खायल करू
ह
सएह तऽ छै आओर सभ कहियौ
एकदम छै सब मस्त बढ़िआँ
सभ बढ़िआँ अछि ने
अहाँ सुना
हम की सुनहु हमहूँ घरमे बैसले छलहुँ एखन जाइत छलहुँ सुतै ल तऽ सोचलियै अहाँसँ फोन कऽ ली बात कऽ चीज जे मिलल है अपना सबके जे ई सब मिलल हैय ओहि चीज में तऽ फायदा छैइ बहुत नीक चीज छै ई आ अपन मैथिली भाषाके आगाँ बढ़बैके ई एकटा अथी छैइजरिया
सही बात छै
त ई सब अपना ईसब ई पर काज हां ओइ से भासो अपना सब के सुधरैया न
हंअ् हंअ् नई तऽ
हां तऽ सएह
अपनो सभके कनि भाषा बढ़िआँ भऽ रहल छै
हँ अपना सबके भाषो ई चीज वएह लए छैइ सुधारै लए एकर बाद अहाँके ट्रांसक्रिप्शन बला देत टाक्स तो ओय में लिख कर देबै आहां जे ओहिसँ मैथिलि लिखनाइ अहाँ सीख जायब तऽ ई सीखो छी अय एक टाइम
हं
एहिसँ सीखियो सकई छी
हंअ अच्छा अईके बाद रिचेक करत हेतय न
एकर बाद लिखऽ पड़त ई भ ई भऽ जायत तीसटा खतम भऽ जायत तकर बाद ट्रांस्क्रिप्शन वला आयत तऽ अहाँके ओकर बाद लिखऽ पड़त तऽ ओहिमे कनि लेट लगैत छैइ अमाउंट जे अबैत छैइ अपना सब
आ
अप अपना सबके जे पैसा आबैया अई पर तऽ ओईमें क कनि लेट लागत किया तऽ ओ चेक करैय छैजे कोन सही छैकोन गलत छैइ ओहि हिसाब से तऽ किया तऽ ए आइ सीखिए रहलैइ हैय न तइ बजह से
अच्छा
सएह छै
अहाँ तऽ अहाँके तऽ लिखो वला काम चालू छैइ
हँ हमर लिखैइओवला छैइ अहाँसब फोन करबै तऽ फोनो पर अहाँसब से बात कऽ सकैइ छीयै किये तऽ हम बहुत दिनसँ करैइ छियै न लगभग दू सप्ताह से हम कऽ रहलहुँह तैं
त आब कते पैसा मिल गेल
अखन तक हमरा दू हजार मिलल एयऽ
हँ
हम देखलियै जे सब फायदा छैइ तऽ किया न अपन दोस्त सब जोड़ि ली एखन जँ काज में नई लागल रहतैथ तऽ इएह काज कऽ लेतैथ
हूं
तैइ दुआरे
तब अहाँ अपन दोस्तके नम्बर हमरा दऽ देब हम आहांके दोस्त से बात कऽ लेब
अच्छा हम अपन अपन दोस्त के अहाँ के हम अपन दीदी के अहाँके नम्बर
हां हां हां दोस्तो सबके भेज देब अहाँ कहि देबै कि हमर दोस्त छैइ की
ठीक छैइ हम अहाँ हम कऽ सकैइ छी ज्यादासँ ज्यादा दूसँ तीन आदमीके पाँच आदमी के एना एना हम अहाँके अपन दीदी